ने स।
हँ बढ़िआँ छी तन। तऽ झमाझम बारिश चालू भऽ गेले।
अच्छा पाइनी पड़ पानि पड़ैत अछि अहूँसभ।
हाँ पइन पड़ लागल।
अच्छा एखन तऽ गाँवमे पड़ैत छलए पानि कनि देर पहिले दस मिनट करीब। पड़ल बढ़िया जेना पइन लेकिन आब फेर अखन मौसम कनि ठीक भऽ गेल
अच्छा एतह भहिए जाइ छै, एतह दू महीना के रहै छै
अच्छा
दू महीना मे अहा के ज्यदातर हरदम पइने पड़ैत रहल
अच्छा।
से रहै छय
चलू बढ़िया रहित मौसम तब त
हँ पहिल गर्मी हैट गेल छै। जे गाम में छै। से आब गर्मी नहि छिय। तऽ गर्मी आब हैट गेल छै। और सब कहियो।
और सब त ठीक अछि। और सब तऽ अपनो मिथिला में जे अइछ त कुछ कुछ सुन्नो मतलब सुनाइ मे एल जे किछ। आगे बढ़ि रहल अछि। एहि लए जे दू गो कारखाना खुल रहल अछि।
अच्छा क थीक के
अ लोहट मिल चीन्नी मिल जत छले न। पहिले चीनी मिल तऽ बदं भऽ गेल। तऽ ओत्त बहुत मतलब बहुत ज्यादे जगह छै। खाली जे अमेरिकाके सुन्नव सुनय मे एल हमरो जे अमेरिका के कोइ छथि। कोइ आदमी जे ओतऽ जगह लऽ के आ लाइट नय होइया
अच्छा।
ओइ के जे कारखाना छै। से खुलि रहल अछि। तऽ बहुते आधा तक तऽ बनि गेल अछि। और एक साल करीब लागत।
अच्छा बाह।
बहुत बड़का कारखाना खुल रहल छै। जे एक साल पहिले से काम चालू छै।
अच्छा।
और सब कहलैथ जे सुनायमे आयल जे एक साल और लगते तऽ एक साल तक मे ओहो जे अछि। पूरा काम भऽ जेतै। आ गाँंव घर के लोक से जे जेनाकि मिथिलामे छैथ। गाँव घरके लोकसब तऽ हुनका सभके बाहर जायके आब जे छै। से काम नय पड़तैन। किया कि हुनका काम जतैन गावें मे लगे मे मिल जेतैन तऽ कथी लए बाहर जतैय अनेरेे के ल
तऽ सही बात छै।
आब गाँव के लोक बाहर जेतै तौव तऽ आब अहा सबके तऽ अपने घर नहीं भऽ जेतै किराया लऽ के रहते।
किराया लग रहतै। आई देखियै बम्बई में किी- दिल्ली मे पूरा बिहारिए भरल छै।
आ सबके तऽ अपने घर नहि छैन।
अी घर नहि छनि सबटा किराया पर रहू से कीया अपने घर मे किया ने रहू।
ओएह न से किराया पर लेथिन। आब जतेक कमाउ ने तते मतलब बचबो ने करतैन बेसी खर्चा ओएह में चलि जेतन हुनका।
अपन गाममे तऽ ई चीज छैन जे अपन मोन धान गूम अपन अगर उपजैतै। तऽ सेहो करतै तऽ आ अपन काजो करतै।
उपजेते त मेन बात इ ने क अपन घर सबसे बड़का गप त अपन घर मे रहताै तुनका कोनो किराया नहि।
सबस पैघ तऽ से चीज छै।
जे कमाउ अहाँ से अहाँके पाइ पूरा ओहिना के ओहिना बचि गेल। अपन अपन घरक खर्चामे गेल।
से तऽ छैे।
तऽ बड़का फैक्ट्री अथी कारखाना जे छै। से खुलि रहल अछि। और मधुबनो में जे अछि। तऽ एखन तक मे तऽ दूगो कारखाना अछि। मखाने के अछि। लेकिन दूटा कारखा खाना अछि जाहिके वजहसँ हम एतऽ। औत सब जे मुर्गी सब जे अछि। त बहुते मुर्गी सबके देखे छियै काम कारखाना में काम करे। मधुबनीमे अछि बखानके। जी रोजगार बढ़लै जे बैसल रहै छलथि तऽ हुनका सभके लेल तऽ बढ़लै।
हँ।
तऽ मधुबनी मे जी मधुबनी मे दूगो मखान के कारखाना अछि। ए गमि छल मखाना। आ एगो मधुबनी मखाना के नाम से जानल जाय अछि।
अच्छा।
जी।
वाह ई तऽ बहुत नीक सुनल।
बहुत नीक कियकि मधुबनी हमहूँ एनाहुतऽ बुझलियै जे मधुबनीम। कारखाना ई तऽ बुझल छलए जे मखाना जे छै से। अपना सबके मिथिले से उपजा भऽ रहल छै लेकिन ई नहि बुझल छले जेर कारखाना। छै अपना मधुबनी मे।
कारखानो छै आर ई चिन्नीीक के सेहो छै अपने सबके।
जी चिन्नीमेी।
हँ चीनी मिल अपने सबके ओतय त छै।
अपने सबके मिथिलेसँ अछि।
निचलिय से छै क्या तऽ। ई जे कुसियार जे होइ छलै हे। तऽ पहिले तऽ कुशियार बड्ड होइ छलै गाम। बढ़ होई खेल है।
आ अखने बहुत जगह जे अछि से होय अछि कुशियार।
तऽ बड नीक हनकर खेती छ।
जी।
कुसियारके।
जी एखनो जे छै से कुसियारके खेती होइ अछि अपनासभ गम्हर। आओ फेर इएह मड़ुआके मड़ुआ तऽ आब ओतेक नहि हो लेकिन मड़ुआ तऽ ई जे अ से। अपना सबके अ जितिया पाबनि।
जीितआ पाबै।
तऽ जितिया पाबनिमे तऽ मड़ुआके रोटी आ माछक माछ। क त।
बड्ड छै बड्ड बेसी ओकर महत्व देने छै।
बड़ ई पाबनि अछि मड़ुएपर्।
मरबे पर छी।
हाॅ दी।
तअब होइत। तो छै, सब- सब ओहि दिन माछ मरुआ खेबे करतैय
विध जे होइत छै से तऽ सभ करबे करैत छथि अप्पन माछ मरुआ के।
आनोठाम जे रहतैथ तिनको देखैय छियनि जे ओहि उफ़, माछ मरूआ खेबे करतैय।
खेबे करतै, सही बात छै।
आ होइ तो छै ओ
मरूआ आटाके सेहो विशेष महत्व छै, बड फायदामन्द छै मड़ुआ आटा।
बड़ फायदा, बड से ई गप्प।
बड फायदा छै।
तऽ किछु- किछु एहन अछि जे अपनो मिथिलामे जे अछि, से मिथिलाके ओ सभ से तऽ ई तऽ ई त कारखाना खुलि जायत, त ओतअऽ बहुत एहन लोक अछि, जे बेरोजगार छैथि।
बेरोजगार छै हुनका जेका रोजगार भेट जेतैन।
रोजगार भेट जेतनि, लेकिन ओ कारखाना जे खुलै अछि ने तऽ ओहिमे तऽ भेटबे करतनि कियाकि कारखाना जे देखलहुँ हम जे गेल छलहुँ उम्हर, तऽ कोनो कम कनि टा के नहि बहुत बड़का जे मत मतलब कहै छै लोक, बीघा के हिसाब से। बहुत बड़का कारखाना देखलियनि खुलैत। किआकि ओम्हर हमा न मतलब हमर दीदी छैथ एकटा त, हुनके सासुरे तरफ छनि परै। लोहट मील के तरफ। तऽ उम्हरे गेल छलौउ तऽ देखने रहौं जे बहुत बड़का कारखाना, मतलब कनि मनी जे बुझबै कनिकटा के से नहि बहुत बड़का, जेनाकि शहर सबमे कारखाना रहैय खूब पैग- पैग तेना छले बड़का- बड़ का, ओहन कारखाना तऽ हम देखलहुँ तऽ हमरा देख-देख कऽ बड खुशी भेल। की गांवो में बहुत लोग अखन तक जे अइछ से बेरोजगार छैय।
हाँ बेरोजगार एहि सबके रोजगार भेटतैय।
भेटतैय रोजगार, आ खास कऽ कऽ जब से ई महामारी आयल तब से त, कुछ ज्यादे लोक अए बेरोजगार भऽ गेल।
बहुत बेरोजगार भऽ गेल छे। बहुत जरूरी छलै ई फैक्ट्री सभके खोलनाइ बड जरूरी छलैया।
जे ई खुलि जेते तऽ बहुत नीक रहतैन जे लोग जे काज केे लेल उम्हर- उम्हर भट के छैथ, पढ़लो लिखलो लोकके देखै छियनि, जे नहि मिलै छैनि।
भटकैत रहै छी सही बात छैियै, अप्पन जे भेट जेतै, कते गोटा बाहर नहि जाय चाहै छथिन।
नहि जाय चाहे छथिन जे घर दुआरि छोरि क केना जायब, कतेक लोक के घर दुआारि स मोहो भऽ जाइ छीयै।
सही बात छै से।
आ ई चीज अपना मिथिले में जखन खुलि जायत, त किया लोक मिथिला के लोग बाहर जेत ध्यानि रहै के लेल। आपनय आ दिन भरि अपन काज करू आ राति के अपन थाकल देह अपन घरमे रहू बनल बनायल खेनाए मिलल आ खाऊ पिउ आराम करू आ
अपन घरमे त रहू कम से कम।
देखियौ तऽ इहो चीज देख के तऽ मतलब बहुत नीक लागल भऽ जेते तऽ आओर नीक रहत। मिथिलावासी के लेल। तऽ अपना सभके आ अपनासभके केसौर तऽ जे मेन होइए से तऽ अपनासभके मिथिलामे बड्ड होइत अछि केसौर।
बड बड होइये केसौर।
बड होइये केसौर।
हमरा सबके एहि सबमे नहि भेटैया।
नहि भेटैत हेत कियकि केसौर त अल्हुआ तऽ भेटतो रहैत छै ने बाहर सबमे लेकिन केसौर नहि भेटै छै एम्हर। कियेकि केसौर बेसी मिथिले में लोक बुझै छै गामे घरमे। जी।
तऽ उएह ओतहिसँ खरीदलहुँ आनलहुँ तऽ खेलहुँ।
अच्छा तऽ केसौर सब अपना आपमें का मिस थिलेमें गाँवे घरमे इएह सब में भेटत ओम्हर जादा नहि भेटै छै सही गप छियै।
हँ नहि भेटैत छै। आ पहिले तऽ बड़का बड़का पहिले लोक की करैत छलैए तऽ आमक गाछ लग मे केसौर के लगा दै छलैया। तऽ ओ आम गाछ पर लतरि गेल।
अच्छा अच्छा।
तऽ ओहि से खूब होइत छलैया आमक गाछ कनी शीत तल रहैछै ओकर जे
जी सही बात
आब केना की होइत छै पता नहि।
लेकिन करै तऽ जरूर छै सभ तैँ भेटैत छै। आ खासककर सरस्वती पूजामे ओकर बड्ड महत्व छै।
जी बड।
केसौर आ बैर के बिना ई पूजो नहि होइ छै।
नहि सही बात छै। तऽ अपनासभके तऽ मिथिलामे जे ई पूजा होइए चतुर्दशी आ शिवराति तऽ उएह दिनसँ इ केसौर बैर जे छै से मतलब महादेवके चढ़य लगैत छनि आ
महादेव के किए नऽ हऽ सब खाइत रहऽ।
बसंत पंचमी मे नियमे छनि चढ़नाइ।
चढ़नाइ बड रहै छैन एकर बड म आ होइतो छै एककर बड्ड मान्यता छै।
बड़ मानता पहिले चतुर्दशी भेल तऽ ओहिमे महादेवके जे छै से केसौर बैर चढ़नाइये छनि फेर शिवराति भेल। तऽ ओहिमे महादेवके केसौर बैर प्रसादमे चढ़बे करत फेर बसन्त पंचमी सरस्वती पूजा में तऽ हुनका ई सब चाहबे करी भगवतीके पूजा पाठमे प्रसादीक के। केसौर बैर पें त ई पाबैन सब छै
केसौरे बैर के तऽ पाबनि भेल ओ
कियाकि अपना सबके मिथिलामे इहो देखल जाइत छै ने कि फलो लऽके जे पाबैनसब जे छै से फले पर कतेक भऽ जाइ छै कि ई पाबैनमे ई फल चढ़बे करतै
ई फल चढ़बे करतै
जेना अखन अरदारे अछि तऽ अरदारा में तऽ भगवती के खीर आम चढ़बे करते।
खीर आम चढ़बे करतै
तऽ अपना सभके मिथिलामे तऽ इहो भऽ जाय छै कि पूजा पाठमे चढ़बे करै ई पूजा मे ई चढ़तनै तऽ ई पूजा मे ई चीज चढ़तनै
हँ ई चीज चढ़तै आ ओहे बहाने अपन सभके खायके सेहो भेटै छै।
जी सेहो भेट जाइ छै खाय पियै के सब
आ सब अपनो अपन खेलौ
जी तऽ अपना सबके मिथिलामे जे ए-ए कोनो एहन चीज छै। जे खेती पथारीमे एहिस लोकके अपन रोजगारो मिल जाइ छै जेनाकि केसौरे जे उपजेलथि तऽ अपन बेच लिय।
खूब बेच लिय खूब छै।
बेचिये के लेल लोक उपजाबे छथि ने जे अपन घरो में राख
आ केशोरो एहन छै जे अपनेटा मिथिलामे चिन्है छै कोइ
हँ ई मिथिले के
ई अहाँके दोसर ठाम नहि भेटत केशोर एते ठाम गेलु कतौ केशोर नै देखलियै।
जी सही गप छै नहि भेटै छै। किएकि पहिले हमहूँ रहै छलु है दिल्लीमे तऽ नहि देखै छलियै कतौ केशोर मिथिलेमे आ मिथिले वासी खेतियो एकर करै छथि।
हँ मिथिला के अलावा कतौ केशोर नहि भेटत नहि कोइ चिन्है छै केशौर के
नामे कहबै केशोर तऽ कोई बुझबे ने करते कि केशोर की होइ छै आ फेर अल्हुआ के मतलब भेटै छै सभ जगह
अल्हुआ तऽ सब जगह में भेटै छै।
भेटै छै अल्हुआ लेकिन केशोर नहि कतौ भेटत।
केशोर कतौ नै भेटल एते दिनसँ हमहु सब रहलहुँ तऽ कतौ नहि केशोर
जी